नमस्ते सखी की हाल चाल छै
नमस्ते हमर हाल चाल तोनी मन छै तोहार के की हाल चाल छै
हमरो के सब नीक छै तऽ की करै छै अभी
अभी तो कुछु नहि करै छै
तऽ उनेके अ यहां के हाल मौसम के की समाचार छै
मौसम के छै मौसम तो नीके करै छै धूप नहि छै खाली बादल बादल करै छै दू चार बूद पानी आयल छै
इधर तऽ बड़ी गर्मी करले रहै छै लै सुबह भोरे भोरे तो लगे छै कि कते बारिश होवे छै लेकिन ओकर बाद ए तऽ धूप कर देवे छै यहाँ पे बड़ी गर्मी छै बहिन की कहियो एकदम मन अकबक लगे छै
हँ मौसम तऽ ऐसे ही करै छै कभी बारिश भए छै कभी नहि भए छै कभी कड़ा धूप कर दै छै हूंम्म गर्मी तऽ ओवव ही कर दै छै दू चार दिन दू चार दिन ओने बारिश भए रहल छै मौसम तो बड़ी नीक करदले छै आर फिर वैसे ही धूप कर के एकदम गर्मी बढ़ा देेले छी
यहं सखी इधरे तऽ बहुते गर्मी छै कहूँ पानियें एते पड़े छै कि आ जीवने अस्त व्यस्त हो जाइ छै आ कहीँ बारिशे नहि होवै छै तोहर बुतरू के की हाल चाल छै।
हँ नाश्ता पानी भए गेल छै
हँ नश्ता पानी तऽ हो गेले छै कहे की तोहर बुतरू के की हाल चाल छै।
तऽ नास्ता मे की बनल रहै छै।
नास्ता मे तऽ हमर माइ भात र उ हमर माई भोरे भोरे भात बना देवे छै, हुनका के भात बड़ी पसन्द लगै छै रोटी कहै छै कि सुखल सुखल लगे छै तऽ खायके मने ने करै छै। तऽ हमर घरे तो आज बेसन के सब्जी भात आर मिर्चाय, टमाटर, सरसों के चटनी। आर मुनगा के साग बनल रहै छै।
हूं
कोबी खाय के हमर माइ सुतल रहै छै, ए हमर घर बड़ी पर छै त हमर माइ भोरे उठ के पूरा घर बार बाहरे छै, साफ सफाई करै छै। फिर खाना बनाबै छै, ओकर बाद थक जाय छै। त खा के जरी अराम करै छै।
हाँ।
कहै छियै जे तोहर बुतरू के की हाल चाल छै।
हमर बुतरु के हाल चाल तऽ ठीके छै। अभी तो अपन दादी के साथ गेल रहीयैन दुकान तऽ वहाँ से अपन खातिर चोको पाइ ले के आइ छै। और दादी के साथ बैठ के खाय लगल रहै छीयै।
आऊं आजकल के बुतरू लोक तो सखी बाहरे के खाय पे जोड़ देबे छै। घर के खाना उखनी के सोहैबे न करै छै। खाली चीप्स, कुरकुरे त बाहर के मैगी, पास्ता यही खाय पे ध्यान देबे छै, इही सब तो बीमारी के घर होवै छै सखी।
हूं सुबह सुबह पास्ता खाइ, पास्ता खाइ कर कर के पास्ता बनवाई फिर पास्ता खाई छी। दूध रोटी तो खायके नामे न लै छै।
यही सब तो बीमारी के कारण बनैऽ छै।
हेलो।
हूं बुतरू लोगन तो भी एते जिद्दी भाय गेल छै। कि बिना बात सुनबे ना करै छै जे चाही से चाही।
अरे यही सब तो सखी बाहर के आलतू फालतू मैदा के समान तऽ पैकेट के समान खाय छै। खाली मोबाइल देखै छै। यही सब तो से तो बच्चा लोग के स्वास्थ्य पे बड़ी बुरा प्रभाव पड़ेऽ छै मानसिक विकास। ना होबै छै तऽ मोबाइल देखै से आँख खराब होबैय छै, ए पैकेट के समान खाय से पेट खराब होबय छै। लेकिन करे तऽ का करे सखी आजकल केँ बुदरु लोको तऽ एते जिद्दी। होबे छै की रोबे काने लगे छै पटकाए लगे छै। तऽ मायो बाबू जी परेशान होके। दे देबे छै कि जे ले जे मन है से खाय। अ जे मोबाइल पे दिखे दबे छै।
हूँ। माइयो बाप की करै छै बच्चा लोगेन केँ। एतना। रोबे काने नहि देखे पारे छै त का करै छै दे देै छै।
पहिलेके जमानेमे ठीक छै सखी केँ ना मोबाइल रहै छै न टी वी। बाल बुतरु लोग सब अपन आंगन मे चाहे मैदान मे खेले छै। तऽ जरी शरीरो केँ कसरत होवेय छै आजकल केँ बुतरू लोग। तो खेले कूदे केँ नामे न जानै छै खाली मोबाइले मे। ए वीडियो देखे छै तऽ ओ। बड़ बच्चन लोग मोबाइले मे गेम खेलै छै आजकल तो मैदान केँ। खेेल सब कबड्डी तऽ खो खो ई सब तो। देखे केँ मिले नऽ परे छै।
हूँ अब तो लोगन उ सब भुलाइ गेल छै। की उ सभ आ। की होवे छै अब केँ बच्चन उ सब जानबे न करे छै कि सब कैसे खेलल जाइ छै कोन खेल होवे छै काहे की। की उ सब कोई खेलबे नऽ करै छै अब तो सब मोबाइले मे बड़ा से ले केँ बूढ़ा। तक सब मोबाइले मे लगल रहै छै।
सब चीज। केँ उपयोग तो समय समय पे ठीक छै। लेकिन ओकरा केँ लत बना लेबे छै चाहे दिने रात। ति ओकरे मे लगल रहे छै। सखी त ओ त हमर स्वास्थ्य पेकेँ खराबे न करैत। छै लेकिन। की बच्चा की बूढ़ा सबकेँ तो पहले केँ समय मे के। ते अच्छा होबे छै कि भोजन। के समय मे लोग एक दूसरे से बात करै छै। एक दूसरे केँ समस्य। या सुनै छै लेकिन आजकल तो बहुते घर मे देखै छियै। कि खानो खाय केँ टाइम मे लोग अपन अपन मोबाइल। पकड़ले रहै छै। मतलब लगै छै कि लोग एक दूसरे केँ साथ रह केँ भी ना रहे। रहे छै सब अपन अपन मोबाइले केँ दुनिया मे घुसल रहै छै।
हँ। ओ तो हइये छै कोइ ऐ हेतै से चार गो लोगन मे। एक साथ। समस्या पे बात करे केँ टाइमे नै छै खाली सब अपन अप। अपन मोबइले मे रहै छै।
ह आओर। आजकल तो सखी लोग नओ घण्टा दस घंटा कामो करके आबए। छै। त ओकरा मन के बहलावे ला मोबाइले चाही छै पहिले के समय मे लोग। थकल हारल आबै छै त खा पी के जदि आराम करके पर परिवार से बातचीत करै छै कि आज। हमर साथ ई होइल हमर साथ उ होइल अपन सा समस्या बतियाबैत रहै छै लेकिन आजकल तऽ लोगन मनके फ्रेश करे खातिर मोबाइल चाहे टीवी ए में लगल रहे छै ककरोे से ककरो बाते नहि करे के फुर्सत मीलै छै
हूँ
ओ डिजिटल दुनिया के डिजिटल दुनिआ के आबै से लाभो होबै छै तऽ हानिओ होबै छै
हूँ अच्छा जे लोगन अपन अ मोबाइलेमे कर लेबे छै तऽ लोगने की जरूरत पड़ैत छै
तबो सखी सब चीज तो इंटरनेटे पे ने ने मिलयके सखी किछु लोगन अनुभवोसँ सीखै छै तऽ बड़ लोग भी जे बताबै छै से सब चीज हमरा के इंटरनेट न मिलै छै लेकिन आज के युवा लोक समझै ना छै आज लोग तो बूढ़ा बुजुर्ग के साथ त बैठेके ककरो फुर्सते ना छै आओर फुुरसतो छै तऽ कहै छै कि हँ की बैठबलोग के साथ अपन मोबाइले मे बिजी रहे छै
हूँ आब आज के दुनिया तो मोबाइल आ इंटरनेट के भे गेल छै
हू तऽ कखे सखी हमरा के ने एगो काज आबे छै एगो फोन आबै छै तऽ देखै छीयै के फोन करै छै तऽ हम हुनका से बतिया के तोरा फेर करै छियै फुरसतमे फोन ठीक छै
ठीक छै
नमस्ते सखी
हँ नमस्ते